हैलो
की बोल छे
आ आयुष बोलै छे तू के बोलैय छे
हम प्रणव बोलै छै
मूर्ख छैइ का
नहि छै आओर
तऽ नाम किछ आउर लिखल छै आइ डी मे तू बोले कोइ आउर छै
अच्छा
समझ अरस बोलै छियै काँहा रहैय छियै
हम हम अभी बिहार रहै छियै
बिहारमे कहाँ पर रहे छै
बिहारमे औरंगाबाद रहै छियै
औरंगाबाद औरंगाबादमे की करै छै
औरंदाबाद में अभी नाइन क्लासमे पढ़ै छियै
नाइन्थ क्लासमे पढ़ै छिय पढ़ाइ लिखाइ कइसन चलै छै
अच्छा चलै छैइ
हँ सच है
हम्म तांहा रहै छियै
लगता कि हंच हंच हँसते तू
नह आउ बोली
कइसन दिन गैल रहौ बात
अच्छा लत
खाना पीना हो गैल छै
हँ होइये गेल छै
हं
आउ क त रस्त
कुछ नहीं क्या करब छे लेटल इछै
अच्छा हा बताई का का कर रहली गर्मी छुट्टीमे
गर्मी छुट्टी हमरा थोड़ी लगै छै तुनी लगै छै ने तुनि नाइन्थ क्लासमे पढ़ै छै हमनी कहाँ ग्रेजुएशनवला छै
अच्छा छइ तोंइ के दर्मी छुट्टी नई होइ छै
हमनी के गर्मी छुट्टी होइ छै लेकिन अभी ना लगै छै
ओ
देखि कब लगै छैेइ जब भी लगे ते छै तऽ पाँचे दसे दिन ले लाग छैना
अच्छा तूऽ बीतम तरै छै ना
हँ बी कॉम करै छिय
तोनसे तौलेज छै
मारवाड़ी कॉलेज राँची से तू कहाँ से पढ़ै छे
अभी हम माउंट एरमल इस इसकुलमे पढ़ैत छियै
ओ अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कइसन छै
आँ
वहाँके पढ़ाइ लिखाइमे कैसन छै
अच्छे छै अभी तऽ हम बोतारो जाय लेल ई मतलब निर्णय लेलेे छहए
कह ल बो कारो जा ल निर्णय लिए का
अरे यहाँ यहाँ रहते मतलब यहाँ गाँव टाइप छै ने तऽ गाँवमे थोड़ा सा ई ने पढ़ाइ कमजोर ने बा
ऊपरसँ पटना चलऽ जाय पटना चलि जाना छै
हँ पता बोतारोमे हमर ई रिश्तेदार रहललन न
ओ हो
पटना मे फिर रूम रेंट बढ़ी फिर एने खर्चा ओने खर्चा का बताबु अभी नाइन्थ मे ही फि टेंथ मे जाइथ टेंथ पास तऽ
ह अभी बड़ी टाइम छै तोरा टेंथ पास करय लय
हू
अभी नाइन्थ में गेल कि नाइन्थ एग्जाम देबे के छै
नहि नाइन्थ एग्जाम दे देलै छियै
त टेंथ मे चल गेलै अगला साल बोर्ड एग्जाम हो
हँ तबै ने बत लत जाइ आई निर्णय लेबि बढ़ी तर
ओ ग्यारहवी बारहवीं बुकारो स करय छै
हुँ
कोन सा कॉलेज से सोचले बा छै
कॉलेज नहि ही जो मिल जाय अभी सोचले त ही न ओहिसे हम देखलेहो नॉलेजोन कॉलेज है ई बोतारो मे तोन न है
ता बताऊ छै पूछा जो पुछ सोबताइ
अीँ पूछ हम अपनेसँ बताय तुछौ
हमर तऽ अभ बिकॉम चलै छै लास्ट इयर के बा
आउ तह ज चहू नती उती प्लान बा
नौकरी वौकरी के अभी कुछौ प्लान ने बाह अभी आउ आगे पढ़ैेला बाद दू साल अ छै अर मास्टर्स करैत छै
अच्छा मास्टर मास्टर पेज पी एचडी भी त बता
न मास्टर अलग होलै पीएच डी अलग होलै मास्टर्स करै के बाद पीएच डी करै छै नहि दू साल दू साल के पढ़ै छै तऽ हम खाली करब छै
नहि तऽ हम सोचल त मासटर के बाद पीएचडी करके फिर डाक्टर के उलब्धि लेब त डाक्टर आयुष रंजन बोलब
नाही आब सोचल जाइ छै कि मास्टर्स करयके बाद पढ़ाइ आगे आगे आओर करै छै कि छोड़ दै लेल चाहै छै जॉब ओब करय चाहे छै पीएचडी करेला भी त छै तऽ ओकर बाद गेट तेट के एगजामो देला नहि पड़ै छै गेट के एगजाम निकालै छै तऽ फिर तोरा पीएचडी ल एगो अच्छा कॉलेज मिलै छै
पीएचडी तरे प्रोफेसरे ने बने तानी
हँ पी एच डी करके प्रोफेसर बनल चाही बनेल चाही आउर का
हँ प्रोफेसर बनले तू पढ़ेबे ने तरब अऔर करब अपने पढ़लह फेर ओकर बाद पढ़यबह ओकर बाद यही में जिन्दी पार हो जाइगा त बाद मर जइबो
जिंन्दगी मे तऽ सबके मरे लए हइे छै जिन्दा कोन रहै छै
नहि रे समाज के लेल तू समाज के लेल कुछ कर के मरब
समाजके लिए क्या करके मरै छै किछो करै छै तबो समाज दुषिये है ना ना करबा तबो दुषीेये
ओ तऽ बतबा हइये बा
समाज आज तक केकरो होइल छै
नहियहू बात बा समाज त नहि हो
तऽ फेर
हँ यहु बालबा
न्युज उज देखै छै
ना न्यूजवा मे का अथि अभी का बोल रहा है ना स्टेशन पर रिल्स बनाब छलाह ओ भी मालगाड़ी मे ओतबेमे पतरा दैलइ लड़ती आ पुलिस धरक लेलिह
अर ई सब लइकियन के किछो न कायल जाइ छैय
आज ताल जे सोशल मीडिया के दुलउपयोग होइल बा न ओ पहिले जमाना मे नहि होत लक
तऽ पहिलेके जमानामे सोशल मीडिया नहि नहि ने रहै छैय मोबाइल भी उतना ना रहै छे धीरे धीरे मोबाइले के आ देख के लैकिन लैका लैकिन सब बिगड़ल छैय
हु
पहिले टाइमपे ग्रेजुएशन व्रेजुएशन पास होय तब मोबाइल मिलै छैय आरके टाइमप बाबााकी तोरा मोबाल टेन्थ तुएलथ न मिलै छैय तऽ तू कहय बा कि पढ़ाइमे दिक्कत होइत छैय ऑनलाइन पढ़य ल बा हमरा छैय
हु आ पढ़ाइ नहि होइ पढ़ाइ बहुत कमे होइ
पढ़ाइ छोड़ि कऽ बाँकी सभ काम होबई
हु लड़कियन के काहेला छै
छोटा छोता बड़ा बड़ा बॉयफ्रेंड
अरे ओ सबके कुछोना कहल जाइ छैय उ सबके कई बात त तू ही बदनाम हो जईबा
हँ
इसलिए सभसँ जितना दूर रहै छैय उतना फइदा रहै छैय
बहु बार बा
तो रौआ खाना पीना हो गेल छैय
हँ अभी ने बोलली
कए कऽ खयहनि छतबा पर टहलत बा का का खैला
अ अभी त बाहरे से ले रहली पनीर चिली आर रोटी बनी तऽ वह ठैेले हीया
उभी तऽ मस्त लाईफ जिये छैय बड़े जाके पनीर चिली या रोटी खाइत बड़ा
बहरे के भी लेकिन इतना ना खाईला चाही
नहि हम रोलो नहि न थाली
तऽक
त अभी जेभी मनम मछलब मचल न जाला एहिल खाय लए पड़ि रहले
तऽ मनुआ के मनेैब'तब ने मान नि
अरे मनबा तमेनाहू त' नहि मानेला
तू कोशिशे नहि करऽ छा तऽ तोरा माने कैसे मनवा
आपसे थोड़ा तुसी तर' मनाबेला मनवा नहि धीरे धीरे छोड़बइ
अर बड़ी चीज बाहर के खराब होले छै लिवर उवर खराब कर दै छै नए की दिक्कत बा तो कहीं वहीं देव वेव घूमय गेले छै कि ना
देव देव जली आ हम देललिऐ हम देललिऐ अभी हाल फिलहालमे मचुआ ने यहाँ त आ बे उमदा मन्दिर पूरा पाय जले ला पूरा पैरवा जले रहलथि हमर
ओ तऽ खाली पैर कहाँ गेल छै
अरे ता बोलू मन्नत मन्नत मान मन्नत मानलेलही मनतो पुराना होयला
आ खाली पयर चलेला
थाली पे चलिए देलि लेकिन मिलिए लेलतऽ ओ चीजबा लेकिन उ उ नहि मिलते दोसर तो मिलि लत
अच्छा
ज ज चाह चाहतमे देलै ओ चाहत नहि मिललै पहिलेत न
ओ हो चल बढियां बा पूजा पाठ करय लय चाही
ठीक ह रौआ कुछ काम करत हय तऽ कर' बादमे कॉल करब फिर से
थीर बा थीर बा प्रणाम प्रणाम
प्रणाम हम भी करत